हेलो
हँ हेलो
आवाज
हैलो
हँ
आहाँ कतय से बाजि रहल छियै
हूँ नाव कोठीसँ हूँ ह नाव कोठी
ओ तब की सब कैर रहलियै हं
खाना खाइ छी
खाना खाय छिय हमर खान त ए अ - तऽ ई ऐपमे अहाँ काम टास्क पूरा कर लेलियै अहाँ अपन
हँ दू गो भऽ गेल छै
त तीस टा ने फोन करयके हैं
पहिले पाँचे टा देने छै
तऽ पाँच टा देलै तऽ फेर पाँच टा कए देबै ने तऽ फेर पाँचटा देत हं - अ अभी केकरा कहलियै या
हँ
जल्दी जल्दी पूरा करबै तब ने होयत
कितना मंथ तक एक मंथ तक पूरा तीस गो पुरबैके हइ ने